हेलो।
हँ दीदी गोर लागै छी।
खूब खुश रहू सुहागवती ह लागि गेलै।
हँ।
अच्छऽ त जे एक सौ अस्सी रूपे किलो।
बड़ी देर तक घुमैत रहलय, घुमैत रहलय हम कहियै जा आब कटि नहि जाय लेकिन उठे गेलौ।
हँऽ अछऽ त देखा रहल रहै अहि पर। आर सभ कही किछ ले लियै।
हँ गे बड़ी देर नेहेलियौ सोनेलियौ।
खिल्ली।
नहि पूजा केलियौ ने ता माँओ आबि गेलखिन पूजा कय के। तऽ आइ नहि कहलियौ भात नहि बनेलियै रहै तखन माँ कहलखिन रहे हम जायब लेट स आयब तऽ ओहि दुआरे।
हूँ।
तोरा नहि कहलियौ चचाक कहलियै खाय लौथ। रोटी तऽ जाकऽ सुति रहलखिन।
हँ।
हम पूजे करैत रहियै ने तऽ ओ उठलखिन सुति कऽ हुनका बहुत खाँसी होय रहै। ओ तऽ पेट मे दम नय जाय तऽ ओ हुनका एकटा अथी वला इनहेलर वाला कैप्सूल छै ने मतलव एखन तक मशीन छै प्लास्टिक के ओइमे केप्सुल दैक एक बेर घुमा देलौं ने आ ओकरा मुँह से सुरकलक मशीन तऽ
हूँ
तऽ कंठ मे ओ कैप्सूल के दवाइ जाय छै तऽ ओहि स आरा
हूँ कोन दबाइ होइ छै यै केहन होइ छै हेलो हँ हँ कलि उ केहन होइ छै हेलो हेलो नय जाय छौ आवाज हेलो हेलो
हलो हलो हेलो
हलो
हाँ गे ओ पानि पड़लै ने तऽ किछु कटि कटि जाइ छै
हँ अच्छ अच्छ।
उ एकटा डिब्बा मे न तीसटा कैप्सूल रहै छै उ वला उ ले
तऽ उ खाँसी के छियै
हँ हुनका खाँसिये मे देने रहै ओ आइ डी सिंह।
अच्छा
तऽ दिल्लियो से जे इलाज करेलखिन न तऽ ई दवाइ नय छोड़लियै ई दवाइ एडभांसे मे मंगा के राखि दै छियै एक डिब्बा कऽ
हूँ
किये तऽ हिनका तऽ दू बेर बाइ पास सर्जरी भेल छै तऽ नस ब्लॉक हुए लागै छै ने
अच्छ
नस ब्लॉक हुए लागल तऽ हिनका आब अथी अप अप अफरै लागे छथिन खाँसी करैत करैत पेट मे दम नय जै लागै छनि। तब उ केप्सुल दै देलू ने फेर तुरत लेकिन ओ आराम कए दै छै। तकर बाद नाक से पानि जाइत रहै तऽ एहि बेर देलकै हन टा
दवाई खाँसी के छियै कि साँस मतलब जे हुए लागै छै ओना तकर छियै।
एक हमरा लागैये खाँसीेये के छियै।
खाँसीये के छियै ना हँ
हिनका ठंडा मे पहिने बहुत सर्दी खाँसी होइत रहै कतनो दवाइ तवाइ कफसिरप सब पिथिन तऽ कोनो आराम नहि होय लेकिन जहिया से ई वाला कैप्सूल देने छै आइ डी सिंह तऽ ई एहि बेेर ठंडियो मे बहुत नीक रहलखिन।
खाँसी सब नय भेलै।
नय जहाँ एकरती खाँसी होय कि एकटा कैप्सूल दए दियै मशीन मे सुरैक लेथिन। आ मात्र बूझहि तऽ कते एक मटर के उंम्म मूँग के दाना भरि ओकरा मे रहै छै म पाउडर।
ह अच्छा हमरो भेजिय तऽ ओकर। फोटो भेजिए तऽ मशीन के भी आ ओ कैप्सूल के भी।
किया ककरा दबो।
नहि पप्पा क हमेशा। मतलब जेना कनिटा कु परहेज हेतौ ने एना अखन ते बहुत हिफाजत से राखने छिये। आ जेना कि। कि हुनका दही बिलकुल नहि दै छियै ठण्डा पानि तऽ नहिए टा दै छियै। आ खाना पीना सभ भी मने की कहियो एकटा नन्हका बच्चा ने होइ छौ। ओ ओहिने सन के ओकर हिफाजत त लेकिन कनि एक रत्ती भर के। परहेज छै तऽ आब बुढ़े छै कखनो मोने भए गेलै शौखे भए गेलै कनिटा दही खा लै छियै। कनिटा मिठा ओना ने बहुत दीन से नय देयलिये या दही। अथी जे भेलै भगवान के पूजा जे देने रहियए तऽ। ओहिमे ब्राह्मण सभ के दही पौरलियै ने।
हू।
तऽ हुनका देखलियै खूब मोन रहै खाय के मतलब दू तीन दिन सँ कहै रहथिन। जे मोन होइ छै कि कनीटा दही हमहँ खैतहुँ कनिटा दही हमूँहू खेतहुँ। तऽ हुनका लए जेना रातिमे खेतियथिन ने तऽ दुपहर मे खूब बेर कए कऽ कनिटा बाटी। दए देलियै आ पौर केऽ बाहरे रहा देलियै फ्रिजमे नहि राखलियै त। ओना कए कऽ देलियै फिर भी कहलखिन कि रातिमे म खेलखिन ने ओकर बाद रातिमे कहलखिन कि हमरा। । आ हा सॉरी हुनका ने साँस फूलाए लागेन छै। ई सभ चीज खाइ छथिन तऽ रातिमे कहलखिन कि हमरा। लागत जेनाकि पेट मे दम नहि जाइया साँस फूले लागैया तऽ ओ की करै छथिन आ। स् केने होइ छै हेलो।
हँ हँ।
हेलो
हा गे।
हँ अस्थालीन के नहि होइ छौ जे बाबा पप्पा ए अपन दादा सभ। पम्पलर ह।
हँ।
न ऊ मतलब एकता बुझी छोटा ऑक्सीजन भेलै एक तरह के। मूँहम ल क एना क दाम। हँ दाब लागतौ फूसफुसके म मत ओस। तऽ हिनका की कहियौ कोनो भी चीज रहैत छै ने तऽ आदत बना लैत छथिन। आब ओहो तीन टाइम क रोज लेतै।
ओहियो मे तऽ टेबलेट दय छै तब ने।
नहि ओ टेबलेट कहाँ देल होइ छै।
आ।
ओहिमे तऽ भरले रहै छै ने पम्प वलामे। असा भरले रहै छै। आ ओ जेना सटलह त फेर ओकरा फेक दह फेर दोसर।
ओ।
ह एक कते एक सए पचासी के दै छै एकटाम। क सा एक स, एक सए पचपन के दे छै एकटा।
ओ गरीबी बात छै महंगा प छओ सए टका मे दै छै कैप्सूल। तीसटा रहै छै ओहिमे आ एक बेर ओझा जीनने रहे सोनबरसा से तऽ ओ अल पत्ता मे रहे दसटा के पत्ता रहे अलग अलग
ह
ह दू सो मे सैत पत्ता देलकै रहए
हूँ
तऽ ओहो मतलब सेमे दवाइ रहिये तब एतय लै छियै तऽ डिबाव लला रहल इम्हर लेलहुँ तऽ प पता बाला मिलल तऽ नहि पता वला के नहि भरोसा रहल तऽ डिबे एना के राखे छियै अप स
ई एयेभैर देने छै नोजलोड्रोप न नाक को मे दए के एना स्प्रे जेना करे वाला
हूँ हूँ ओ तऽ ओट्रवन केज ओट्रवन केजी रह छै
हु हुनका नाकसँ पानि जाय लागै छै ने की कहबो कान खराब भए गेलै, आँखि खराब भए गेलै, नाकसँ पाइन जाइ छै तेरि मारी के इलाज
ह बूढ़ होइ छै ने तऽ बूढ़ होइके बाद भए जाइ छै एतेक चीज हम कहने पप्पा के न आ जाने छी पापा सब एते रहे छथिन परढ़ेज से, आ तब रोज बीमार रोज किछु ने किछु देखि माँ के तऽ बान्हल छै हर महीना आठ सो न सौ रूपया परमंथ के छै बानहल माँ के हँ हर महिना कटिका छै, गेस्टिक छै तऽ परमंथ के छै आठ सौ नसौ के दबा हुनकर माँ के आ पप्पा के किछु ने किछु, किछु ने किछु होइते रहै छै
एहि सब मे हमरे सौस नीक छौ। तीन दिन चारि दिन पर एकटा गेस गोटी खाइ छथिन आ साल मे एक एक बेर दू बेर हुनका एकटा को एथी मंगााक द दै छिय डेक्सोरेंज कहलक कमजोरी लागैया तऽ एकटा सोरे सुनेदलौ भए गेलै
हे ब देखी न अथि की देलियै इनकाभी की कहै छी ओरा भूख लागे वाला होता छेलै ई त नाम छैय सविता बीटा जयम नै स्टोमाफिट दही हिनका ठाकुर जी के दैत्य छीयैन घरमे बुझै छैय तीनू मैपुत दवाइ पर चलै छै त
के दवाइ होइ छैय भूख लागे बला
फेर रानचो कि नामंब कि बरिया ओहिहने सन के डिबा छै
एतो आबे छैय एतो झाजी आनै छैय मिजा ह मे बन रहै छै
नाई जैसे स्टोमाफिट केने रहे छ ओहिने सन डिब्बा यूनिज़ाम
अच्छा
यूनिजाइम के सिरप देलके कहलकई दीजेगा तो भूख लगेा इमहर से देखे छिय कि ओय डेरा पर से त एलखिन जयाश त तऽ एतय जा तक रहथिन तऽ खूब बढ़िआं नओ बजे तक मे हेलो नओ बजे तक मने नहाँके एको टा रोटी नास्ता कए ले रहथिन
हँ।
ओतय जे रहलखिन ने तऽ ओतयसँटा रहे दू बजआवला। किनको भए गेलै बा आदत। मुँह कान फेर भए गेलै जेने गाँवमे रहै तहने। आ खाय लए साफे नहि चाहै छथिन।
ह।
खाय लए तू कतबो कहैत रहही तऽ खेते नहि छी कतो हमरा भुखे नहि लागैत छैय की करी। आब ओ भुख वाला दबा आनिकऽ देली है। तऽ खेथिन तखने ने पेट साफ हेतै या किछो भी।
हँ।
साफ नहि खायल चाहे छन तमसा गेलियूम ओहे पर। कहबे नहि करबईन खाइलै जखन माँगथिन ने तखन देबन। जथ नहि क खा तब कह अच्छा दए एकटा रोटी। बच्चा सभके नहि जेनाकि पाछू पाछू पाछू पाछू रहबी। खैले खैले ताहि ना। आ हम की करियै कही अच्छा एकटा झाड़ू तक नहि दै छियै लगबैमे।
नहि नहि झाड़ू सभ। दही लगबे ले कनिटा काज करथिन ने अन्नो पचतै आ भूखो लागतै।
लगता है। जाने छी ओ झाड़ू लए क ठाढ़े ठाढ़ लगेतो झाड़ू के कोनो साइ। कते भिड़ै छै धरतीमे ओहिना कचकच रहै छैय।
हँ।
हँ आब तेन गव तहिया जेहन हो। प्रशस्तवला से सभ चीज नहि होइ छैय। ओहिना अपन निकइल कऽ कनिटा घुमिए टहल लए लेतै सेहो नई हेतय। भरि दिन आराम।
नई त भरि दिन सुतल म अन कते पसतै कते भूख लागतै। हमही सभ जे जाइ छियै क। तो जाही आ ककरो जग जा जन सभ मे आ तऽ जग सभमे ल लोकके जग सबमे की खटते ओहिठाम जे जाही तऽ बैसल ठं रही तऽ तू। नहिीन्द हेतौ ढंग से ने ढंग से भूख लागे।
ओह त आय पेट दरद। आइ गैस बनि गेल आइ पैरमे दरद आइ माथ। रोज सुईत क तू उठबी ने दुनू गोटा के दुनू गोटा के। यह् छौ बीमारी आ एखन की करलखिन नय कहलियौ जे हमसभ जे चलि जाइ छीयय। पारसके सुतै लए तऽ एलियै। तऽ एलहु ने तऽ जेना नजदीक एलहु जहिना घरके। तऽ सझके फोन कए देलहुँ मना कमे दूर छै बेसी दूर नहि जेना। अपना घरसँ घुइमकऽ एभी छोटकी दादी कन।
अच्छा।
मने एना के दुकान दले रोड दले ए एना के एना के एभी। रिंकी चाची के घर सभ के आगू दलय। मने छोटकी दादी कन जतबे दूर जाइ छी ने ओतबीए दूर छय। तऽ हँ तऽ ई सीधा पड़ै छै। तऽ जब घरके नजदीक एलौं ने तऽ शान के फोन कए देलौ त फोन करलौ त। तऽ उठिक क गेट खोलि दै छै।
हँ।
तखन की करलखिन पप्पा इम्हर दू दिन से की करय रहथिन। भिनसरे उठतीयौ पाँच बजे उठ जाय रहय। लैट्रिन बाथरूमसँ एतीयौ मेन गेट क खोइल दय।
हँ।
मेन गेट खोइल दैतऽ हमसभ काल्हि खन एलियय देखलियै गेट खुल्ला तऽ। ठाकुर जी। ठाकुर जी कहलकौ की गेट क खुल्ला नय छोड़ल करा।
हँ।
से तू सभ नींद पैर जाय छहक। ह हेलो।
हँ।
हँ तू सभ नींन्द पैड़ जाय छहक जौं कियो चलिये एता। फोने तोन रहय छै लाय जेता उठा के चाहे बहुत तरह के बात होइ छै। ते नय खोलने रहय आय खन जैहना हम फोन। करय रिहय ठाकुर जी आइब के गेट पर ठाढ़ भय गेलौ। पप्पा जै के। धरफरै के गेट खोलै लागलौ। ऊ नै एना क रहय छौ लोहा वला छिटकिनि। ओहि मे अंगूरी दबा गेलौ आ बुूढ़ छै चाम पातर छै।
हँ।
चाम एना क भी के आकार में कैट गेलय।
आ तोरी।
खूब खून बहय लागलौ।
ओ।
फेर साँन ओय पर पैन देलकय औंगरी के दाबले दाबले खून बहब बंद। भेलय अलता सभ लगा देलकैय। एतय सभ मेडिकल खुलय छय तोरा दस बजे। आब ताल लगा देलखिन जल्दी चल जल्दी चल हमरो लेलाय। ते जल्दी चल हम की कहियौ ओहि ल। जौं खूब जब कहय लागलखिन ने तऽ हम समझेलियै जे पप्पा दस बजेसँ। पहिला ए तऽ नय खुलै छै अखने जाके कि करथिन। आब शानके जा जाकऽ हरेक दू मिनट पर ओ पढ़य रहय। ओकरा ह एक दो मिनट पर कहय आब नय खुलल हेतय। तऽ आब नय खुलल ह तऽ हम कहलीय की हे रे। लेला जाही बबा के। आ मेडिकल नहि खुलल हेतै ने तऽ ओतेय बैसाऽ दिहें आ चलि अहिए तू।